हेलो।
नमस्कार मित्र।
नमस्कार मित्र सभ कुशल मंगल छै
हँ सभ कुशल मंगल छै
आइ हम स्वास्थ्य आ फिटनेस पर गप सप करत चाही ई जीवनक सभसँ जरूरी विषय छै।
हँ बिल्कूल स्वास्थ ठीक रहत तऽ सभकुछु ठीक लागैत छै नहि तऽ धन दौलत सेहो बेकार लागत छै।
बिल्कूल मित्र कालहि हम सोचैत छलहुँ जे बहुत लोको अपन स्वास्थ्य के नजर अन्दाज करैत छथि खासकर व्यस्त जीवनक कारण।
हँ बिल्कूल ई बहुत सामान्य समस्या छै लोग काजल दबाव मे व्यायाम आ खान पान पर ध्यान नहि दैत छथिन।
हमरा लागत छै जे संन्तुलित आहार बहुत जरूरी छै सही भोजन बिना। शरीर स्वस्थ नहि रहि सकैत छै।
बिल्कूल फल सबब्जी आ पौष्टिक भोजन शरीर के मजबूत बनाबैत छै
कहलियै हम एकटाडॉक्टरक तक। सुनली जे नियमित व्यायाम शरीरक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावैत छै।
हँ सही कहलियौ रोज चलना दौड़ने योग करब। बहुत लाभदायक होइ छै।
हमरा लागत छै जे मानसिक स्वास्थ्य सेहो शारीरिक स्वास्थ्य जतय जरूरी छै।
हँ तनाव आ चिन्ता कम करबाक लेलऽ ध्यान आ योग
आजुक समयमे मोबाइल आ स्क्रीन टाइम सेहो स्वास्थ्य परर असर डालि रहैत छै।
बिल्कूल बेसी समय मोबाइल देखना ह आँखि आ नीद दुनू पर असर करैत छै।
कलहि हम एक फिटनेस ट्रेनर कहैत छलाह जे रोज केवल तीस मिनट व्यायाम बहुत पैघ बदलाव ला सकैत छै।
हँ छोट छोट आदत सभ मिली के बड़ा असर करैत छै
हमरा लागत छै जे पानि पीब सेहो बहुत जरूरी छै। शरीर मे पानी कमी बहुत समय्य पैदा कर सकै छै
सही बात पर्याप्त पानी शरीर के वि करै छै। आ ताजगी जत छै।
बहुत लोग देर रति तक जागैत छथि जे स्वास्थ्य लेलऽ हानिकारक छै
हँ नीद पूरी करब बहुत जरूरी छै बिना शरीर कमजोर भए जाय छै
सच कहू तऽ स्वास्थ्य सभसँ पैघ धन छै जे स्वास्थ्य शरीर ठीक छै तऽ जीवन सुखाल छै।
बिल्कूल सी स्वस्थ्य बिना सभ उपलब्धि अधूरी लागैत छै
बहुत नीक चर्चा भेल मुद्दा फिटनेस योग इट आ आधुनिक जीवन शैली पर आ ओर गप्प करबाक ठीक छै।
बिल्कूल हम एहिह विषय पर आओर विस्तार से चर्चा करब आइक बातचीत बहुत उपयोगी रहल।
स्वास्थ्य पर आओर एकटा जरूरी बात ई छै कि नियमित दिनचर्या बहुत महत्वपूर्ण होय छै बिना रूटीन शरीर आ मन दुनू असन्तुलित भर जायइत छै।
बिल्कूल सही केलियौ जखन समय पर खाना नीद आ व्यायाम होइ छै तखन शरीर स्वाभाविक रूप से मजबूत रहैत छै।
कलहि हम एकटा रिपोर्ट मे पढ़लहु जे भारत मे बहुत लोग लाइफ स्टाइल डसेस संघ परेशान छथि जकर डायबिटीज आ ब्लड प्रेशर
ह ई बहुत चिन्ताके बात छै गलत खान पान आ कम शारीरिक गतिविधि। ह रोग सभक़ँ मुख्य कारण छै
हमरा लागत छै जे बाहरक जक फूड बहुत हानिकारक छै। स्वास्थ्य अच्छा होय छै। मुद्दा शरीर लेलऽ नुकसानदायक छै
हँ बिल्कूल सी गेल एक मिनट
संन्तुलित घरे खाना हमेशा बेहतर होइत छै शरीर मे जरूरी पोषण ओहि स भेटैत छै। कल्हि एक योग गुरु कहैत छलाह जे योग केवल एक्सरसाइज नहि छै बल्की जीवनक एक तरीका छै।
हँ बिल्कूल सी कह दियौ योग शरीर मन आ आत्मा तीनू के संन्तुलित करैत छै।
हमरा लागत छै जे स्ट्रेस आजुक समय मे सभसे पैघ समस्या बनि गेल छै
ह कामक दमाव आ प्रतिस्पर्धा कारण तनाव बढ़ि रहल छै। ध्यान आराम बहुत जरूरी छै।
रोज चलनाइ आ हल्का दौड़नाइ सेहो बहुत लाभदायक होइत छै।
बिल्कूल ई हृदय के मजबूत करैत छै आ शरीर के सक्रिय रखैत छै।
हमरा लागत छै जे पानि पीबा कऽ सही तरीका सेहो महत्वपूर्ण छै एक बेर बहुत पानी नहि बलकि दिन भर थोड़ा थोड़ा पीबक चाही
हँ एहि से शरीर हाइड्रेट रहै छै आर थकान कम होइ छै।
काल्हि हम देखलहुँ जे बच्चासभ मोबाइल पर घण्टो गेम खेलैत छथि जे हुनकर स्वास्थ्यके असर करैत छै।
बिल्कूल स्क्रीन टाइम नियंत्रित करनाइ बहुत जरूरी छै खास क आँखिया आ पोच लेलऽ
हमरा लागत छै जे स्वास्थ्य सुधार लेलऽ जाग रूकता बहुत जरूरी छै।
बिल्कुल जतेक लोको जागरूक होइत ओते कऽ समाज स्वस्थ होय
सच कहू तऽ छोट छोट आदत बदली के हम अपन पूरा जीवन स्वास्थ बना सकैत छिये
बिल्कूल सही कलियै निरन्तरता बहुत महत्वपूर्ण छै
बहुत नीक चर्चा भेले मुद्दा फिटनेस रूटीन मेटल हेथ आ मॉर्न लाइफ स्टटाइल बैलेन्स पर आओर गप्प करबाक बकि छै।
बिल्कूल। एहि विषय पर आओर विस्तारसँ चर्चा करब बहुत उपयोगी रहली बात छै।
स्वास्थ्य एक ओर महत्वपूर्ण बात ई छै जे लोक शरीर सभके
नजर अन्दाज करैत छथि छोट छोट दर्द आ थकानमे हल्का समझि लैत छथि
बिल्कूल शरीर समय समय पर चेतावनी दैत रह छै ओकरा गम्भीरतासँ लेब बहुत जरूरी छै
कली हम एक डाक्टर सुनले जे प्रिवेंटिव केयर यानि बीमारी से होई पैनी समावधानी बहुत जरूरी छै।
बिल्कूल ई बहुत बड़ी सोच है नियमित चेकअप से बहुत बीमारी समय पर पकड़ल जा सकै छै।
हमरा लागत छै जे आजुक युवा सभ रति भर जागे पढ़ाई या मोबाइल उपयोग करैत छथि जे स्वास्थ्य लेलऽ हानिकारक छै
बिल्कूल नीद पूरा नी होय मानसिक आ शारीरिक दुनू स्वास्थ्य बिगाड़ि छथिन
कली हम एक फिटनेस कोच के सुनलहु ज कहैत छलाह कन्सिस्टेंसी इज मोर इम्पोरट देन इन्टेन्सिटी
वाह। बहुत नीक विचार छै रोज हल्का एक्सरसाइज बेसी लाभदायक होइ छै। वनस्पति कभि हो कभार भार वर्क आउट से
हमरा लागत छै जे भोजनक समय निश्चित होयबाक चाही। अनियमित खाना शरीरिक पाचन पर असर डालत छै।
ह सी बात समय पर खाना खायब शरीरके एक रिदम मे रखै छै।
फल आ हरी सब्जीमे दैनिक जीवन मे शामिल करत बहुत जरूरी छै
ह ई प्राकृतिक विटामिन आ मिनरलस छै जे शरीर के मजबूत बनाब छै
कलिम देख किछु लोक केवल दवइ पर निर्भर रह छथि मुदा लाइफ स्टाइल नहि ही बदलैत छथि
हँ ई गलत तरीका छै असी सुधार लाइफ स्टाइल होइ छै सिर्फ दवाइ से नहि।
हमरा लागैत छै जे पॉजिटिवली सेहो हेल्थ पर असर डालत छै जे मन खुश रहैत छै। ओकर शरीर तग समस्त रहै छै।
बिल्कूल सी मानसिक स्वास्थ्य आ शारीरिक स्वस्थ्य आपसमे जुड़ल छै
बहुत लोक कामक दबावमे अपन लेलऽ समय नहि निकलि पाबैत छथि
बिल्कूल लेकिन सेल्फ केयर बहुत जरूरी छै आ अपना लेलऽ समय निकालब जरूरी जिम्मेदारी छै
सच कहू तऽ हेल्थी रही रहत जीवन मे हर लक्ष आसान लगत छै
हँ स्वास्थ्य सभसे पैघ पुण्य जे छै एकर बिना किछु सम्भव नहि छै
बहुत नीक चर्चा भेल मुदा न्यूट्रिशन साइंस फिटनेस प्लन आ मॉर्डर्न लाइफस्टाइल हैबिट ओवर गप करबाक बाकी छै
ह स्वास्थ्य पर आओर एक बहुत जरूरी बात ई छै जे बहुत लोग सेल्फ डिसिप्लीन के ह ल समझै छथि मुदा असलमे ई सभसे पैघ दवा छै ह।
अगले बार हम एहि विषय पर विस्तारित चर्चा करब आइ बातचीत बहुत उपयोगी रहल हैं बहुत किछो सिखलहुँ
हँ बिल्कूल स्वास्थ्य पर ओर एक बहुत बड़ी बात ई छै जे बहुत लोक सेल्फ डिसिप्लीन के हल्का समझै छथि मुदा असल मे एहिही सभसँ पैघ दवा छै
बिल्कुल सही जे इन्सानमे अनुशासित अ नियमितता रहत त ओ बिना दवाइ सेहो स्वस्थ रहि सकैत छै।
बिल्कूल कली हम एकटा फिटनेस वीडियो देखलियौ ड ह
ई बहुत सही बात छै एक दिन जिम जायब से किछु नहि बदलै मुदा रोज छोट छोट अभ्यास बहुत अक्सर करत छै
ह हमरा लगैत छै जे तनाव कम करबा कऽ लेलऽ अपन शोक पर ध्यान देब सेव जरूरी छै।
बिल्कुल सघ सुननाइ आ किताब पढ़नाइ आ घुमनाइ मनमे शान्त रखैत छै
बिल्कूल कलिय हम देखलियौ जे बहुत लोको कामक बीचमे ब्रेक नहि लैत छथिन जेकर कारण थकान जल्दी बढ़ि जाइत छै।
सही छोट छोट ब्रेक लेब बहुत जरूरी छै एहि संघ दिमाग फ्रेश रहैत छै।
बिल्कूल हमरा लागै छै जे सूर्यके रोशनी सेहो स्वास्थ्यक लेलऽ बहुत जरूरी छै
विटामिन डी लेलऽ सूर्यके रोशनी बहुत लाभदायक छै।
हँ सच कहू तऽ आधुनिक जीवन मे हमस प्राकृतिक जीवन शैली से दूर भए सकैत छै
सही कलै जतेक प्रकृतिमे जुड़ल रहब ओते कऽ स्वस्थ रहब आसान होइत छै
बिल्कूल कहलियै एक डॉक्टर कहैत छलाह जे शरीरके चलायन राखब दवा जेका काम करै छै
वाह ई बहुत नीक विचार छै निष्क्रिय जीवन सभसँ पैघ समस्या बनि गेल छै।
हँ हमरा लागैत छै जे हाइड्रेशन यानि पानिक सही मात्रा बहुत लोग नजर अन्दाज करै छथिन।
हँ पानि कम पीबाक संघ थकान आ बीमारी दुनू बढ़ि सकैत छै।
बिल्कूल ठीक तब बहुत नीक छै से चली भेल अब बाद मे बात होयत
हँ मित्र अगी बार हम एहि विषय पर आओर गहराइसँ चर्चा करब आइ के बातचीत बहुत उपयोगी रहल आ बहुत किछु सिखलहुँ
ठीक धन्यवाद तबाब बाद मे बायत।
काली हम एकटा फिटनेसँ